हँ बहिन की हाल चाल छै हमरा आर भी सभ नीक छै आहाँ केँ आवाज कटै छै तनीक नेटवर्क एरियामे आवैय आहू न अप अहाँकेँ
हँ हँ आब सुनाई दैत छै अहाँकेँ
हाँ हांँ यहाँ पे नीक आवाज आबै छै अहाँक
आबैत छै की बात छैक आइ काल्हि अहाँके आओर हमर नेटवर्क नहि भेटाइय
तनी बीज ना ना ना सखी न एमनी कोनो बात नहि छै कि अहाँसँ कोनो गलती ना भेल बस तनी ना ना ना तनी मन मीयाज ठीक न रहल एहि चलते हँ ना ना ना ऐसन कोनो बात नहि छै इम्हर एथिन हेलो हेलो अहाँकेँ आवाज नहि आबैत छै हेलो हेलो हेलो
हेल
हैलो आव हँ अभी अहाँकेँ आवाज भेंटायल हमरा आर केँ
हाँ भेटल नऽ अहाँकेँ हमर आवाज
हाँ तखनी आर सँ तऽ एको आवाजे ना आ रहल छै
ई नेटवर्को सोचैत छै न कि की करत हमहीं किया नहि डिस्टर्ब
हँ बताउ न हँअ् एक डेढ़ मिनट
एकटा समय नई भेटै छैइ नई आ जानै छियै एकटा तऽ हमसभके अपने नई टाइम भेटैय चाल एक दोसरा से कर लिअ ई सब करैहै है कि की न बरके
नेटवर्के उड़ा देबै छैइ देखू फेर आवाज कटै छैय
हां आ जानै छियै हम तो खम्बा हम जानै छियै हम तऽ एक जगहमे खम्भा जका ठाढ़ छियै कतौ कट न जाय आ तब देखियौ के एहन काज करै छैइ बतबियौ मतलब गुगली करै छियै हमी सबके संगे
नहि तऽ तनी यहाँ टावरे पे चढ जाइ तनी नेटवर्क बढ़ियां छै पकड़िय अहाँके
बहिन वही सोचवे करै छी कि कार्य के काज करत करत हम एकटा किया नयि अपन घरमे टावरे गड़बा लिअ आ ओकरे पे चढ़ क आ काज कर लै छी ई दुनू ठाम से पैसा भेटत टावर जे गड़बेबे अपन ए छत
हाँ देखू सखी अहाँ के काज करेमे बहुत बड परेशानी होवे छै नेटवर्क के धोखा दे देबे छै
नहि नहि देखियौ बहिने हमरा नहि नहि नेटवर्क नहि धोखा दैत छै कनि मौसम जे गड़बड़ाइत छै ने तखन प्रॉब्लम होइ छै
ओम्हर बारिश उरिश के मौसम छै की
ए बहिन हम घुमै ले आयल छी नहि हम अभी नहि छियै अपन गाम म
अच्छा कत गेल छियै अहाँ
हम पहुँचल छी सिक्किममे गेंगटोक आ दार्जिलिंग के सुनल छियै
हाँ हाँ हाँ तऽ बड ठण्डा जगह छै सखी त तऽ अहाँके
अहे आ अभी गर्मी के दिन मे एकदम ठणडक भेटै छै लगै छै कि राहत भेटै छै अपन शरीरक बड नहि बड सुन्दर अभी हम देख के एल अहाँ पूरा बर्फ वाला जे छै जगह ओतसे घुम घाम क के अभी तुरन्ते कॉटेज मे पहुँच
अच्छा अच्छा
तऽ वही बच्चा सब खेलैइ छलै बाहर में आबि गेलै र लाॅन मे खेले लेल तऽ हम सोचलहुं कि कनि हम सखी से गप कर ले छी कनि बता दै छियै कि हम अभी घुमे ला आयल छियै गर्मी छुट्टी में
हमरा आर के भी मोन पड़ै छैइ पड़ रहल छै कि अहाँ से कोल करब तऽ तब तक अहाँके कॉल आ गेल छय
तऽ किया न करब जानै छियै न कि हमर इस सखी के जे मन हो जाइ छैइ त हमरा भगवान जी ओत से भेज दै छथिन संदेश कि सुन तोर हँअ् सखी के मन करे छौ हँअ् जल्दी से गप कर ले
ना त दिक्कत
हँ
रुष्ट हो जाइ
तब से से हम सोचलहुँं कि कनि हम गप कर ले अहाँ कह कहिते रहौं कोनो दिक्कत छैइ की
आ हमरा आरके तनि मन मियाज आ ठीक नै ल रहल छय दू दिन आर से तऽ एकदम बुखार बुखार भीतरे मन भए गेल छय
की अहाँके लू लागल छै की
सखी नय बुझै छियै हमरा आर के एकदम देहे भारी भऽ गेल छैइ आ ओठ उठ में पूरा फोला भऽ गेल छैइ फोका फोका फ़ुन्सी भगैल छय ओठ कठर मे नीचे हँअ् हँअ् वही भ गेल छैइ पूरा देह में दरद
आये अहाँ के अंन्दर से बुक बोखार हेतै अहाँ के नहि बुझल अछि अहाँ किया ने थर्मामीटर लगा के देखे छियै देखबै अन्दर से अन्दर से बुखार भेै तइ
हां तो वही चलते लगै छैइ कि जोआरपाद निकलल छैइ ओठ में
हँ हँ ओ होबे करै छै अन्दर से अहाँके बुखार रहत नहि तऽ ओ नहि ओ ओ अ ी पूरा होट के आ फुंसी फुंसी ज
हँ पानी पानी नियन ह आ नीचे के पूरा रोड ठ मे भऽ गेल छै आ दस आ दस दिन बाद घर मे बियाह छै कैसे की करब हमरा के तो ननद के बियाह छैेना ननद आरके बियाह छै त ई सन लो ल ले के कान केना बियाह मे जाय बताउ तऽ
नहि सही कहै छियै बहीन एहन जे मुँह कन रहत तऽ केना आदमी शादी बियाह ई करत आ नहि देख मुँह कान के बात नहि छै छै अहाँके देखियौ कष्ट रहत अह शरीर मे तऽ अहाँ कतय इन्जॉय करबै कोनो बीध बी मे रहे छै कि कनि आदमी अ नीके सुखे रहल ने तऽ कम से कम काज करै छै या फिर हँ नाचे कूदे मे मन ल लगे छै आ देख तैं कि अहाँके तबियत खराब छै तऽ कोइ बोलबो नहि करत अहाँके कि अहाँ जाउ ने कनि नाच लियअ जाा ने कनी काज कर लिय कोई न कहबो ने करे तोखबो ने
सही बात छै नीक बात कहै छै अहाँ एहिह छै तऽ मन एकदम उचटाायल छै हँ
छै न बहिन तऽ नैहर के बात अलग छै आ जे ससुरार मे रहत तऽ ससुरार के लोग जे कि चाहत कि खाली जब कनियाँ आयल छै से कनीयाौ काली
बस बस कनि हँ कनियार मशीन शन कन्य शरीर मशीन होवे छै
हँ खाली कनआ काज करे आ ओकरा शरीर के जे दुःख छै कष्ट छै से नहि बुझत अहाँके नहि ह
तऽ अहाँ नीक कहै छियै तऽ गेंगटोक हँ तऽ गेंगटोक से लौटे के कहियए के प्लान बनल छै
ए बहिन त तो पहुँचबे केलिये या आइ छलीय साइड सीन के छलै व्यवस्थ ह आब काल्हि जेबै एक बाबा मंदिर छै एतऽ तऽ ओ त के दर् सन के छै काल
पलान बनल छै हँ
हँ हँ आओर फिर और एक दिन के छै उ लोकल जे छै साइटसं सीन ओसभ करब आ तखन हमसभ अ लो लोटर
ओ तब तऽ ठीक नीक छै तब तऽ
हँ तीन चार दिन के प्रोग्राम छै ज जादा देखैके चीज नहि छै आ बस रास्ता में जे पड़े छै टी बगान सब चाय के बगान सब ओता फोटो फाटो खिचा क अहा आ सेवन सिस्टर सब छै अ कनिक ओ सब के झरना उरना छै सेवेन सिस्टर
अच्छा अच्छा जेकरा आर के सतबहिनी कहल जाइ छै ह भीड़ मे
नहि नहि बहीन नोगरा सेव नहि सिस्टर कहल जाइत सतबहिनी तऽ भए गेलैहाँ के नदी के न अच छै बुझलियै आ ई नहि छै एकटा ने सात जगहसँ अ झरना गिरे छै हँ आ ओते होइ छै अहााँके के जे नहि रहे छै कि रस्सी पे टंगा के आ इम्हर से उम्हर जाइ
हँ हँ रोपबे जेब रा कहइ ओ अच्छा अच्छा समझ गै
ओ देखियौ ने नाम बिसर े छी हमरा नाम नहि याद आइ भैया मालिक के बूझल बुझलियै हँ तऽ पैराग्लाडिंग सब छै शायद पैराग्लांग कहै छै ओ ओ सब ओ होत कररतै आ देखब कनिक हमरो होतै तऽ हमहूँ कर लेब हँ
हा धो लेबेके चाही
अरे बहती गंगा में हाथ तो धो लियै बहिन पहिले कत तखन ने करबै पता चलल कि आधे रास्ता मे हमरा डर लगेल रहै नहि ओ ऊचा नहि रहे छै बहिन नेय लटका दै छै खाइ मतलब खाय नहि रहै छै वही झरना वाला रहै छै बुझलियै हँ ओकार सँ खसका देत अहाँकेँ तऽ डर नहि लागत उलट
हँ कैसे ने बाप रे बाप रनभूमे सु जाइ आ
ह स से फिर नेटवर्क कहै छै कि बात ने कर बात नहि कर
ओ तऽ करिया उरिया काज करै छै ने अहाँभी अछ की करयै करिय के काज करै छी ने अहाँ भी हँ
छी बहिन करै छियैय एतो से कर लय छी जब समय भेटत ऐ न त् ऐतो से एक दू टा कौल करये लए छी हं हँ आ कभी अह बहिने हँ संगे चलब कभी घूमे
ह अच्छा ठीक छै मालिक से बात करके हम अहाँके बतायब ठीक छै
ठीक छै अहाँ अपन ध्यान रखबै ह
हँ हँ अहाॅं भी अपन बाले पुत्रू सब ठीक ठीक से रहब ठीक से आयब घूम के
हँ हँ हँ ठीक छै फेर कॉल करै छी अहाँके ठीक